हेलो हँ य ठीक छै हँ ठीक हूँ हमहु ठीक छियै हमहुँ सब ठीक छियै
अच्छा
हँ बैन रहल छै
की सब बनायब
जाई छियै अरिकचन के सब्जी भात बनेबै
तहन तऽ नीक यऽ अरिक्चनके से तऽ अरिकोचके सब्जी अहाँ खायब आइ
हँ कोच के सब्जी आ भात बनेबो चक्का वाला ने होइया ह वएह चक्का वाला एरकोच आनलियै हन ओकरे सब्जी भात बनेबै अच्छा केंना क बनबे पहिले त बेसन के घोर लै छियै
हँ
तखन ओकरा सिलौट पर पातके धोइ लेलहुँ आ एगो एगो पात दैत गेलहुँ ओहिमे बेसन सँ लेपैत गेल ह आ लेप कऽ जखन बहुत लेपा जे तखन ओकरा हाथ से मोड़ क ओ गोल न होइया डंटा जेना हँ हँ लोढ़हा जेना बना लेलो आ तकरा काट लेलहुँ बढ़िआँ सँ अपन कत्ता सँ
हँ
आ बेसन मे नेबो गारकऽ ओएहमे मे डुबा डुबा कऽ तेल मे छैन लेलहुँं आ हा गो गोट म चाय आद त लहसुन प्याज सबटा पीस लेलो तखन ओकरा खूब के मसल्लाके जीरके फोरन तेजपात सब दऽ कऽ देलहुँ ओकरा खूब कऽ भुजलहुँ जखन मसाला लाल भऽ गेल तखन ओहिमे अपन रस दियौ अहाँके जे हिसाब सँ हुए तेना मे अपन जेना मतलब नीक रहै लटपट रहै रस देलहुँ नून जेते रहल ओहि हिसाबसँ नून धऽ देलहुँ तखन जखन खदेक गेल त एरकोच के खसा देलो झाँपि देलहुँ आ फेर कनी काल खदका कऽ उतारि लेलहुँ सभ हँ बनब हमरे सब बनबा अलग अलग होइ छै अपन अपन
कटा फूलै ल देलहु तहिमे तरलहु
नहि हमसभ बेसन लगेलहु ह खट्टा हमसभ ओना नहि देलहुँ ओएह तरैएमे नेबो गार कऽ तैर लेलो त एकरर्ती ने कब कब लागे
हँ से तऽ आबक नहि लगै छै पहिलुका ओर ओल अरिकन कोच त भकभका दै छलै तते कब कब लोमे
गैमाए गांव के ओल कते लागे छै गै माए आ आ हम सब त एखनो नहि खाए गाँके ओल नहि खा पेबै बड तबकब रहै छियै ह जीज लागत क चीज देत
आ आब त अहाँके खाइ छिय त नेबोओसभ नहि दै छियै त न खड़ा ओते कब कब लगैया
हँ त ओ जे किनुआ बला होत ने ओ आलू सनके लगे छै ओहि मे
आ पहिलुका ओल तक खाइत देरी कतबो नेबो दियौ कतबो आमील दियौ कबके बाह मुँह मे लग फाड़ देते कल्ला
हँ लागे जी के काटि देलक
ह
धियापुता सब तऽ नहिए खेतै अर कञ्चन तैयो अपनासभ लए अपन बनबै
हमर सब घरमे सब खाइ छै सेहनता बला छियै कहियो काल बनल कहियो कीन क आनलो मोन भेल त त कहियो कऽ कऽ सभ खाइ जाइ शौखसँ
नहि हमरा सबके घरके धियापुतास सब नहि ओतै खेलक अहाँ ह ह से तऽ हमरा सबके बाड़ी झाड़ी सौंसे रहै छै पसरल
हँ हमरा सभ के शौख सँ कहियो कीन क अनबै त सभ खाइ जाए छै
कीन कऽ आनै छियै
ह एतऽ नहि ने भेटै छै कीन कऽ दस रुपैयामे चारि गो पत्ता तऽ बीस पचास रुपैआके अनबै तहने हेतै लोढ़हा छोटकी
ह कहू य गाँव सबमे तऽ रहै छै जंगल झाड़ मे पड़ल अरकञचन
आब गाँवमे होइत छै तऽ की करबै एतय नहि ने होइत छै
हँं सएह देखियौ गाँव मे केओ पूछे नहि छै अहाँ सभ कीन क खाए छियै होबय
आ तऽ गामके छियै तऽ सहनता तऽ होइते छै ना
से तऽ जे चीज लोक खा आबै छै तऽ ओकर तऽ सहनता लगले रहै
हँ हँ तब गामक चीज छै वएह हमहूँ अहाँके भात बनेलहुँ हे आलू आ अथी सजमैन अदौरीके तरकारी बनेलहुँ गामे से आयल छलए
अदौरी अदो हँ अदौरी गाम सँ आएल सजमैन अदौरी बड़ सुंन्दर लागे छै हा हा ओ आब गाँवो घरके लोक सब बाहर जा जाकऽ बाहरेवला सिस्टम गाँवो मे सब कऽ देलकै धीरे धीरे
आब अहाँसभ गाँववला सिस्टम बाहरवला केलहुँ हमसभ गाँवला केलहुँ
हँ गाँमे देखबै पहिले कनियाँके देखै छलियै गाँव मे साड़ी पहिर क रहैत ने घोघ तोग तान क आब सूट सलवार पहिर लाग लै
हँ हँ हमसभ अपन आब नहि पहिरै छी अपना गाम घर एखन साड़ी पहिरलहुँ पाबनि तिहारमे सभटा मे
सब मानि लिअ ओम्हरका टाइमवला देखेने छियै तैँ ने नहि पहिरै छियै आ एखन जे ई नवका कनिया सब निकलले हन ओ सब त सूटे सलवार पहिरेय छै घोगो नहि तानत हँ त काम बहुते हँ जेबै अन्गना से तऽ घोघो नहि तानत ओढ़नी खाली माथा पर धर लेत ब
अच्छा
त देखा देखी बाहरे के सिस्टम आब सब गाँवो में करए लागलै त बाबाह हँ से त भए गेल ओ तब बाहर से देखा देखी अपन बदलऽ लगलै।
अच्छा
पहिलुका टाइमसभ रहै अपनासभके सामानोसभ कतेक सस्ता रहै छलै। बीस पैसा लऽ कऽ जइयै तऽ बीसकिट सभ देखैत छलियै कतेक दै छलै। बीस पैसा मे नहि दै छलै बीसकिट पाँच गो सात गो।
पहिले तऽ हुम्हुँ सभ देखने छियै पाँच पैसा सँ पचपैसी चलै छलै से देखने छियै।
पैसी बीस पैसी सब लऽ कऽ जइयए तऽ बिस्कुट चॉकलेट कतेक कतेक नहि दै।
पाँच रुपआ मे पाँच गो चॉकलेट।
हँ तैँ तऽ कहलहुँ आ एखनके टाइममे पचौ सुआ लऽ के जइयो तऽ किछु नहि देत किछु नहि ल
पलुका हँ पलुका दस रुपैआ एखन पाँच सए रुपैआ।
पहिले मेला देखे जइए ते दश रुपआा दय छले माँ तऽ ओहिस कते सामान्य मेला में कीन लीयै।
हँ फोफी कीनै छलै नै येय पाँच गो पां पांच गो अंगुली मेऽ कऽ फाँफी दऽ दियअ आ काटैत काटैत खाइत खाइत घर पर चलि अबियाइ
ह ठीके कहय छी एक रुपआ मे नहि दै छलै। दस गोकऽ आ तखन कटतै घर पर
हँ आ करिते करिते मेला से खाइते खाइते
हँ हँ
मुुरही क एक रुपआ के म मुुरही एक रुपआ कचौड़ी एक रुपआ के झिल्ली
हँ ह आब तऽ झिल्ली कतहु भेटबो नहि करैत छैय यै पहिले त झिल्ली
तो भ गेला। आ ओकर सभके बड़ी केहन रहैत छलैयै सोअदगर।
कहाँ ओहन बड़ी आ झिल्ली सब कतहु छैय।
नहि हमरा सभके तऽ जाइत छी नहिहर तऽ हटिया पर भेटैया।
अहा सब के उम्हर हटिया लागे या हमरा सब के उमर मे झिलली नहि भे
त नैहर जे जाइ छी ने त ओत हटिया लागै छैय तैपर जाइ छैय त भेटै छैय। तऽ हम आब नहि खाइ छी अहाँके लहसुन प्याज द्वारा आब नहि कीनैत छी।
हँ हँ
नहि तऽ पहिलेके जे हटिया पर जतहु तऽ मुरही चप झिल्ली कचौड़ी बनते आटे मे लेकिन स्वदगड़ बड़।
सुआदगर् बार ठीके कहै छी आ एखन जो कचरी दै छलै एक रुपआ मे पाँच गो क से एखन कते मर दे दू रुपआ या मे एगो दै छैय से हे एक रती गो के रहै छैय।
से तऽ हमरा सबके गाँव मे दस के दू टा दै छियै एक तरहत्ती के रहै छैय।
हँ ए खन एक रती गो केऽ हमरा सबके उम्हर हे एते गो के रहत एक र्ती गो केऽ।
ह पाँच क तीन दैत हैत।
आँ
पाँच के तीन दैत हैत।
हँ हँ पाँचो दू ऑना एगो लेबै तऽ दू रुपैआ मे देत पाँच रुपैआके लेबै तऽ एगो तीनगो दऽ दै छैय कहलहुँ त। त हँ आ मुरही सब कते खइयै झिल्ली मुरही ईसभ मेला जइयै तऽ आब तऽ कहाँ ओसभ भेटै छै आ कतय खायब ओसभ
आहाँ से तऽ हमही यहाँ खाइ छीियै आबक धिय पुता ओसभ खायब नहि बुझलै छ
धिया आब धिया पुता सब त चाउमन खैत नूडल्स खैत हँ इह कियो मेला मे हम सब त जइये त इह फोफा फोफी सब खैयै हैं आब आबक घिया पुता ओहै सब खाइ छी
हँ हमरा सबके जमाना मे मुरही कचौड़ी फोफ़ी झल्ली बरी कच यै कच खेने छियै?
हँ ये ओ जे बेचै ल आबै छलै टोकना मे ल ल के
हँ हमसब एते धान दिये कच दे बाटी मे दूटा कच एतै झोर
धानक टाइम मे जे धान कटाइ छलए तऽ खेत त ने की से एते झाड़िलियै पयर सा दऽ दियै
हँ हँ हमसब अपन बीछ क रखै छलियै तहन ओ ओ आबे छले मुुरही कच बाली त ओहि खेते में कीन के खााय छलियै
हँ हँ पएर सँ मर दिय उठा कऽ दऽ दिय हँ हँ ठीकेे कहलियै धान आ धिया पुता मुहरी कच्री हँ धानो कटबैत रहै छलियै आ कीन कीन क खेबो करियै
लोभे जाइत छलियै ओना किया जेबै लोभे मुरही कचोरी खायब धान से
खाए पियए के लोभे जेबै ने कतहु
हँ हँ
आ आबक लोक सब बच्चा सबके पुछिियौ खेत कतऽ छै तऽ ओहो ने चिन्हई छै जे कतअ हमर खेत पथार यै त हमसभ त अपने चलि जाइया धान कटबय लए
हँ हँ
आ अपन जाइ छलियै तऽ खेबो करै छलिये ओहे ओ बात छल ओहन टाइमो रहै जायवला आब तऽ ओहन टाइमो नहि छै जे लोक जेतै कतऽ नहि जेतै आब तऽ देखियौ जे धिया पुता घर से निकले छै ते कहे छै जे बच्चा चोरबे वालला एते तऽ ओ ए तै तऽ बच्चाके घरमे राख आाँके धिय पुताे खेतोमे च छै हमर खत बच्चो नहि खेत चिन्हैत छै आ गाँव घरके ओहन मोहल्लो आब नहि छै जे खेत पथार जायत तऽ सब कह जे बच्चाके घरेमे रखिह बच्चा चोर एलै हन तऽ आब तऽ बच्चा मे नम्हरो बच क चोरबै छै गाँव घर मे
यह तऽ ओ तऽ अपनोसभके जमानामे मूड़ी कट्टा नहि ओबै
हँ से त अपनो सब के टाइम में कहै जे मुरड़ी काटा आबै छै तऽ धियाापुताके घरेमे राख ऽ डर हु हँ आ अपनो सभके टाइम मरै छलै एखनो ह बच्चा चोरके हरदम रहै छै जे धियापुताके घरसँ नहि निकलय दियौ बच्चा चोरा लेत ई कऽ लेत धियापुता जेबो नहि करै छैिय डरसँ जे बच्चा चोरा लेब तऽ हमरा आ कए गो चोरो भऽ गेल छलै आ कए गो चोर